हेलो
हँ सखी अहाँके की हाल चाल छै
सब ठीक छै सखी
आ बताहू भ भोजन पानी के व्यवस्था हो गेल छै
हँ सखी भोजन पानी के व्यवस्था हो गेल छै
छै हमरो आर के तऽ भोजन पानी के व्यवस्था हो गेल छै सखी ओही तनी अभी खायल न छियै अभी तनी बैठल छियै तऽ सोचे छियै कि कारिया के काज तनि निपटा लगे छै
हँ सखी ओहि तो हम सब निक छियै ह सखी
जी आओर सखी गर्मी उर्मि कैसन छै
हँ सखी
गर्मी उर्मि कैसन छै
बड गर्मी छै सखी बड गर्मी छै मन तऽ एकदम ब्याकुल लगै छै गर्मी से
ज तऽ बात नीक छै सखी
हँ
हँ सखी तोहार इलाका मे तनी घुरे फुरे की कोन कोन स्थान छै
घुरे फीरे क त बड स्थान छै सखी ह मॉल ई सब छै अ मन्दिर सब प्राचीन प्राचीन मन्दिर छै घाट छै गुरुद्वारा छै बड घूम के जगह छै सखी लेकिन इतना गर्मी छै ने किदम मन न करै छै निकले के बाहर मन पागल लगे छै एकदम
ह सेतऽ बात ठीके कहलौ सखी हमरा घर तने भी तनी खूब घूरे फीरे के स्थान छै लेकिन इतना गर्मी छै कि घर से कदम निकालेके मन न करै छै मन तऽ होइसे पिया हो जाइ छै ओहि त निशा मुह मे निकले छियै कभी कभी बड़ी गंगा के किनारे हमर घर तरफ गंगा छै ने तऽ गङंगा के किनारे तनि एगो मरीन ड्राइव बनल छै जे त तनी जाक तनी बैठे छियै त तनी घूमै छियै ने तनी ताजा ताजा ठडां ठन्डा सभा चलतै तऽ बड़ी नीक लगे छै आ तनी गंगा आरती यो के दर्शन तन हो जाइ छै आ तनी खाते पीे के घुमते टहलते घर आ जावे छियै घरो में भी जाद रहे रहे मन उब जाय छै न सखी
से त नीके कहै छै सखी
तऽ तऽ कभी कभी मन करै छै कि तनी बाहर निकलै के पड़ी
हँ सखी
जे ह खातिर कभी तऽ
एन ऐसी गरमी छै कि निकल के मन न करै छै तऽ बड़ कऽ निकले छीयै
हू
अ सखी स्कुल खुल गेल छ हे
हँ
स्कूल
स्कुल स्कुल तऽ ओहि सोमवार से खुले छै
ह अच्छा हँ
तऽ जु वही बात छै सखी तनी स्कुल स्कुल त स्कूल तऽ कभे के खुले के रही लेकिन गर्मी इतना बढ़ा देबै के रही ने बड़ी ब्याकुल बला गर्मी के स्कूल के तारीख तनि बढ़ा बढ़ा देबे के रहि सभे बच्चन सब की की गर्मी के कारण स्कूल आब ज्यादे बंद हो गेल छै
हँ सखी
तऽ जेहि अभी स्कूल तऽ खास तनी सोमवारके अ बोलल छै कि स्कुल खुलतौ तऽ देखा तनी सोमआर के बाद ओ खुलतो कि न कोइ ठीक छै सखी बताउ त जरी आदमी तऽ वैसेे गर्मी से ढेर परेशान रहे छै
हँ सखी से त बतबा ठीके कहै छै सखी
एक त सब चीज पे एक तो महंगाई भी हो छै बढ़ा देवल छै ने सखी की आदमी के एकदम तंगी हो गेल छै तबाह हो गेल छै आदमी इएह गरीब आदमी क्लास आदमी के ते घर चबलाय ले बड़ी मुश्किल हो गेल छै
हूंम्म
एक तऽ स्कूल उस्कुल आर मे इतना पैसा देवे के रही की एकदम अ मादमी के हाथ खाली हो जाइ ढ़ेर ढेर इसकुल वाला सब पैसा लेबे छै आ पढ़ाइ के नाम पर का पता कौ चीज देबै छै से तऽ हमसभ नहिए जानै छियै
हँ बिजनेस बना लेबे छै ने सखी
जी तऽ इतना इतना हरेक चीज के अलग अलग ड्रेस होवै छै तऽ अलग अलग जूता होवे छै बताउ तऽ ई सब खरखने ने करे छै सखी
हँ तऽ अपन अथी करै छै ने सखी अपन बिजनेसो करै छै ई सब
जेब तऽ एहिह बात छै ने
हँ
आदमी ऐसे परेशान रहे छै तऽ आजकल के बच्चा के आदमी की पढ़ाय इतना पढ़ाइ लिखाइ सब महंगा हो गेल छै
हँ
एक तऽ एजुकेशन सिस्टम एकदम बेकार छै नीट के पेपर सुरनीय ओहिसे लीक हो गेल छ रही ने तऽ दुबारा री नीट होयके रही ओ कार मे तऽ इतना ज्यादा बच्चा रहि क एकदम रोड उड ट्रेफिक ऐसे जाम हो जाइ कोइ व्यवस्था पब्लिक के ना देवे के रही बच्चा सब बीच परीक्षार्थी के भी कोइ व्यवस्था न देवे के रहि बस अ सरकार के ईसभन चीज से तऽ लागे कोइ मतलब एना छै खाली बच्चा लोकग के तनि भी भविष्य के साथ खाली खेल करे छै
हूँ सखी
के जाने छै कि देश के भविष्य का होवे छै
हूंम्म
ऐसन ऐसन प्रधानमंत्री बनै छै आ उ सब कलि, खाली पैसा घपला करै छै।
हँ सखी से त ठीके कहै छै सखी
गरीब आदमी बच्चा सबके की साधन देवे छै कुछो नी लगे छै कि कुछो साधन न देवे छै
हँ सखी
जी नहि, बात छै सखी। आदमी एहीसँ परेशान रहे छै एने ओने मे आ अपन कहू
एनू मा हमर तऽ वैसी छै सखी एजुकेशन सिस्टम भी ओइसी छै
त जे इ नै बात छै सखी ओतना तो ना होवइ छै ने लोगन से आर सखी, तोरा करी आओरी के काज भेटल छै?
हँ सखी कार्य के काज मे भटाइल छियै ओहि निपटाबे छियै
हँ हँ मर करियाके हइ फोन फ्रेड मैथिली वला अपने भाषा तनी काज भेटाइल छै तऽ हम जब समय मिलै छै तऽ तनी अपन सखी लोगसँ बात कऽ लेबै छियै आ कार्य के काज निपट जाइ छै कारिया तऽ बड़ी नीक बड़ी नीक छै सखी हर एक चीज के पैसा जोड़के देत
दे देबै छै ह सखी
तऽ बड़ी काम निपट जाइ छै तनी मनी छोटा मोटा अपन खर्चा निकल जाय छै तनि दूगो सब्जी फल-फूलक दाम निकलि जाइ छै।
हँ सखी ठीके कहे छै
लेकिन तनि मनी तो हमर मन के आज आबे छै
हँ
त जी बड़ी बड़ी नीक कार्य से कार्या हमरा आरके तऽ बड़ी पसन्दीदा कार्य छै जे तनी कार्य के काज करे में भी मन लगे छै आदमी मन से तनी समय निकाल के काजो करै छै जेहन बात भऽ जाइ छै तऽ
समयक पाबन्दी नहि छै ने, सखी। सेहे हमरा बड़ बढ़िया लागै छै।
हँ नई कोइ समय के पाबन्दी छै सखी नई कोइ स्थान के पाबनि छै नई कोइ समय आ जब मन करी जब फिरी बैठी तऽ तनी दूगो सखी से बात कर लेबी एहि सम तनि हालो समाचार भऽ जाइ छै सखी सभके, आ तनि काजो निपट जाइ छै कार्य के जेहन बात रहि, सखी।
हँ
और सखी और बताउ
और सब तऽ ठीके छै सखी
तु तनी हँ जे तऽ छै हे गर्मी तऽ बड छै
हू
अहाँ कहू, तनी घुमै-फिरै लेल शामक घड़ी निकलै छी कि नहि?
हँ सखी
कहाँ कहाँ निकले छै
तनी गुरुद्वारा सभ जाइ छियै, बगलमे पड़ल छै।
जे हँ, तऽ ठीक छै सखी। तनी घूरे के आदमी घूरि लेवे छै।
हू ओहि ने सखी
लग जाइ छै त
हँ
और बताउू हु
और सब तऽ ठीके छै सखी
तऽ किछु काम करै छै कतौ?
न सखी कोन काम करै छी
तऽ तनी व्यस्त व्यस्त लगै छै
ना सखी ऐसन कोइ बात ना छै, कार्या के काज तनी निपटाबै छियै, खाजि
जी अच्छा, ठीक हय सखी। बादमे बात करै छियै।
ठीक छै ठीक